हेलो हँ बढ़ियाँ आब हेतै खेनाइ पिनाइ।
अच्छा अच्छा आब हेतै खेनाइ न मतलब बनि गेल अछि आब हेत।
बनि गेल अछि आब हेतै खेनाइ पिनाइ। आओर अपन कहियौ।
अपनो ठीक अछि।
अच्छा
एखन ठीक छै
खनाइ पिनाइ भऽ गेलै।
जी अभी तऽ खेनाइ बनि गेल अछि लेकिन भेल नहि बस अख जलखेये भेले छै जी
होइते छै बारह एक बजेके टाइममे होइ छै एक बजे तक होइत रहय छै ह एक डेढ़ बजे तक होइ छै जे खेनाइ खाली
जी तऽ कोइ चीज समय पर नीक लागै छै ओसँ मतलब ओहिके बाद खाइयो के नहि मोन करत आ ओहिस
नहि मोन करत ह पहिले ने जे आदत बना लेबै ने ह उएह आदतपर नीक लगै छै से तऽ रहिते छै
जी आओर अपनासभके तऽ किछु ज्यादे ईसभके छै देखल जाय छै
ज्यादे देखल जाय छै
जी तऽ अखन जे छै से मतलब कि अपना सबके तऽ पूजे पाठ मे पूरा समय जे छै से लोक के बीत जाइ छै आब तऽ ततेक पूजा पाठ अपना सबके गाँव घरमे आ शुरू ओना तऽ हर महीने रहय ये लेकिन कोनो कोनो एहन मास अबै छै छै जे ओहि मासमे ज्यादे पूजा पाठ
जादे पूजा पाठके भऽ जाइ छैै अखनसँ लऽ कऽ नवम्बर तक तऽ आब सएह रहत
सएहे ऽ रहत आब
ओना तऽ लोक करिते छै घरमे
जी
लेकिन एं ई अलग बला पूजा भऽ जाय छै अपन जे करय छी से करबे करू लेकिन
ओ तऽ सभ दिन का हेबे करै छै
इ अलग पूजा भऽ जाइ छै
अलग भऽ जाय छै आ अपना सभके पूजा पाठ कुछ ज्यादे साउन के बाद जे छै से फेर भादव ईसभ फेर कातिक मासमे दुर्गा पूजा शुरू भऽ जैत
आ ओहिके बाद जे छै से फेर अपना सभके छैठ के बाद जे सामा तऽ सामा अपना सबके तऽ कुछ जाद से छै से खेलबाके आब तऽ ओतेक लोक नहि खेललक लेकिन फिर भी जे छै से हमसभ तऽ खेलते छी सामा
ह खेलाइते छी
आ इहो जे छै एकटा भायै बहिनक के
आ बहुत बहुत नीक भरदुतिया से अहाँ बुझू तऽ ओहिमे लाइग जाउ
लागि जाउ
लागि जाउ माइट आनू पहिले हमहुँ सब तकिये हमहुँ सब खेत जइये एटा हो चलो ककरोच होइ छै न तकर मइट जे होइ जे से बड नीक होइ छलैया
अच्छा
तऽ हमसब त ओ अहाँके ढेरी बना लेत माइट के
अच्छा
ओकरा ढेरी बना लेत काइट काइट के निकहा माइट ओ नीचां से आनि आनि के ढेरी बनबै छै जे घर बनबै छै
अच्छा अच्छा
तऽ पहिले आब अहाँ सब देखलौं कि नहि से नहि कहब हमसब बड्ड देखै छेलियै ओ। आ ई अहाँके कलम गाछी खास कऽ धान के खेत मे बेसी होइ छेलै।
अच्छा देखने नहि छी नै मतलब ओते बुझल अछि।
हँ तऽ ई कर ई बहुत नीक हमसभ जइयै पथिया लऽ कऽ
अच्छा
आ बहुत गोटा दसो गोटा जइयै अपना तऽ नै निकालल हुए तऽ जे काज करैत रहै छलै तऽ हुनका पकड़ैत रहैत छेलियनि हमसभ तऽ ओ अपन खुरपी लऽ गेलै त ओ माटि कऽ काइट क अनै छलियै ओएह आँइन छले ते हुनका देखबैत रहे छेलियैन हम हमर सबके बच्चा सबके उएह काज रहे छले जे ओ ओ माइट कत कत निकालने छै से देखनाइ
अच्छा
तऽ देखबैय तखने ओकरा कहबै तऽ ओ निकालि कऽ आनि देत
जी सही गप्प छै
तऽ ओ पथिआमे काटि काटि कऽ आनै छलै तखन हम सभ ओहिसँ सामा बनेलियै
अच्छा
आ ओ कततेक सुन्दर ओ चिकनी माटि रहै छलैया
हू
जे ओकर सामा बड्ड नीक बनै छलै आ बड्ड मजबूत
जी सही गप छै चिकनी मैंट के बड़ नीक सामा एकदम
बड्ड नीक सँ नीक लागत आ ओ ओ माटिक के की होइ छलै ने बुझू तऽ अहाँके समाने भेट जैइता
अच्छा
केतेक सुन्दर ओ माटि होइ छलैय जे ओहि मे बेसी सानयो के काज नय
आ सामो
बड्ड नीक बोनी पोछल पोछल सामा आ ई माटि आनू अहाँ तऽ ओहिसँ अहाँके ओकरा फेर चालू
जी
चालि कऽ फेर अहाँ अथी करू बड्ड मेहनत भऽ जाइ छै आ हम सभ ते उएह माटि तकैत रहै छलियै
अच्छा
लेकिन आबक लोक सभ की बुझतै किछ नैय बुझतै ओ नय तकय लऽ जेतै आ नय भेज नहि भेटतै
जी जी
आब हमरे सभ के एते दिन भऽ गेल बीस साल भऽ गेल आब बियाह भेला
अच्छा
आ ओहे सीढ़ीशमा बना लय छी और ओकरे अपन पूजा कदय पूजा तऽ करिते छी लेकिन मैयट नय भेटय या
नय भेटय या तऽ की करबै
कताे नय भेटैया मैट आब एय के ले गाम सँ ते कोनो बेर याद रहय तऽ गामसँ पीस कऽ कनि जायदा जायदा एक ए एक किलो अनबै बोरा उठााक तऽ नय आनल हेते
नय सही बात छैै
विध के लेल गामे से कनी मैट लो आनय छियै
जी त शामो तऽ अपना सब के भाईये बहिन के पाबैन भेल न भाय बहिन के तऽ पाबैन तीन टा भऽ जाइ या अपना सभ के एगो राखी आ दोसर भरजूतिया आ तेसर सामा ना
सामा आ सामा की होय छै अपन सभ के मिथिले टा मे हैत।
मिथिले टा मे होइ छै रक्षाबन्धन तऽ जे छै से सभ जगह। बाहरो सब मे लोक मनबै छै सामा त
सामा अहाँ के मिथिले टा मे या सामा आ छै छैठ तऽ अनुका लोक करै छथिन आब आब तऽ बड प्रसिद्ध भऽ गेलय या
जी बड अमेरिको सब मे लोक करय एछ
सभ जगह मे करै या आ तेहि मे शामो के बैठ जेतै तऽ आओर सुन्दर लगतै
जी बहुत नीक हेते
जेहिना छै जे छैठ के बिहार के धरोहर बुझि गेलै ई सब तऽ तहिना सामोक बुझ जेतै तऽ आओर सुन्दर लेगतै सभठाम
ओर सुन्दर नीक कते नीक लागे छै अगर जे एक जगह बैस के खेलक सामा तऽ कते नीक
कतेक सुन्दर लगै छियै कतेक गोटा ढोल बजा कऽ सेहो लऽ जाइ छै
जी पिछिला बेर तऽ हमहूँ सब गेल छलहुँ से ढोले बाजा कऽ केना कियाक हमर भाय के साथी कोबला छैला जे पिपही बजा के मतलब सामा भसाब तऽ हमहूँसभ ढोले पीपही बजाके जे छै से सामा भसेलहुँ
अच्छा
जी
गाम सभमे बेसी रहै छै ढोल बजा कऽ
बेसी रहै छियै
आ नीको लगै छै।
अरे बड नीक लागे छै बड मोन लागे छै आ शामो जे छै। शामो बनबै के मतलब मइट छोइ के अदीना छुने सकै छी छैठ के खरना दिन छु नहि तऽ परना दिन छु ओहिके बाद ओहि ओइ दुनू मे जे छूलो त ठीक छै नइ तऽ ओहि के बाद नहि छू सकै छी
नहि छू सकै छी।
इहो के अपना सब जे छै नियम देखल जाय छै ओना कोनो दिन नहि
हर चीज बे बीच मे भदवा भऽ जाइ छै
जी भदवा भऽ जाइ छै भदवामे छू नहि सकै छियै बड बेसी आ छैठ के
आय काइल किया होय छै एते एक्सीडेंट होय छै इ होय छै सेहो होइ छै किया होइ छै किया तऽ पहिले सब दिन तकबै छलैया दिन तका कऽ तखैन कोइ निकलै छलै घर स बेटिये गेल तऽ दिन तका कऽ गेल आ पु तोय आएल तऽ दिन तका के एल आब तऽ ओ सब चीज रहियै ने गेलेयै या
नहि रहि गेले कोई अपना मोने कोनो दिन उठिक के बिदा
कोनो दिन उठि के ओ केहनो मुहूर्त रहै आओर बस तऽ एक्सीडेंट के जतेक हादसा होइ छै ने से उएह सब दुआर अशुभ मुहूर्तमे निकैल जाइ छै
आ अपना सभमे से नय छलै पहिले देखल जाइ छेलै नऽ
आ अते एखनो हमर ससुरसभ रहै छलखिन भले आब ट्रेन गाड़ीसभ तऽ नहि एना कऽ कऽ जे जा सकैत छी तऽ ओ की केर तें तऽ पहिले से कहितै जे अहाँ गोर लैग क निकलि जाउ
जी जी
अहाँ अपन यात्रा कऽ लिअ आ जाय जखन लेकिन नीक मुहूर्त मे अपन यात्रा कऽ लैय जाय जाउ
जी सही गप छै हमरोसभके नानी कुछ मतलब इसकुले जाइ छलहुँ पढ़यके लेल लेकिन कहितैत जे ओना नहि जाउ घरसँ निकले से पहिले दुर्गा गणेश के नाम लऽ लियऽ
हाँ नाम लऽ लिअ कतहु जाउ कत कतो जाउ तऽ कहि दियौ जय गणेश जय गणेश मंगल गणेश तऽ अहाँके सपटा कटित भऽ जाइ छै
ओना नहि निकल देतैथ हमरा सबके कहितैथ नै कतहु भी जाय छी पहिले दुर्गा गणेश के नाम लि तब जाउ हाँ आब अपना सब के आ कतेक लोग कहत ने कि जाय छी त इहो चीज ने कि जाय छी इ कहियो की अबै छियै। घर से निकले काल मे कतेक लोक ने कहि दय छथिन कि ठीक छैय चलै छी या जाय छी।
से तऽ होइते छैय नहि इएहा सब ने संस्कार देखल जाइ छैय।
तऽ इसभ हमरा स कहतैथ जे नहि से नहि कहियो जाय छी या चले छी इ कहियो की फेर से आबै छी
फेर स अबै छी। ठीक छैय अबै छी फेर।
जी तऽ ई सब चीज जे छैय से अपने सबके संस्कृतिमे जादा छैय देख
ज्यादा छैय।
आ हेबाके चाही जे होइ
आ हेबाक चाही ताहि दुआरे पहिल का लोक सबके देखै छलियै कते काल रहै छलैया
आ जादा ज्ञान जे छैय से पहिलुके लोग में छेबो केलाइन अखुनका सबमे तऽ
जते हमर सबके दादी नानी माय माय बुझे छैय तते हमरा सब त पढ़ो लिख के एते ज्ञान नहि अछि
तऽ पढ़ै नहि पढ़ल नहि छल लेकिन हुनका सभके ज्ञानके अभाव नहि छलनि। ज्ञान के अभाव नहि छलनि हुनका सभके
आ एखने एखने हमर नानी छथि पचासी सालके भऽ गेलथि हेँ
अच्छा
सभटा मोबाइल तोबाइल सभटा चीज ओ चलबैत छैय आ हमरा सँ बेसी ज्ञान हुनका छनि भरल हमरा से बेसी ओ बुझै छथिन हर चीज मे
जी बुझते हेथिन कुनका सब पासना ज्ञान के जे छै ने से ज्ञान के मतलब भरपूर भरपूर हुनका से ज्ञान छैय
अपना सभके पढ़य पड़लए हुनका सभके आत्मज्ञान भेटल छनि
जी सही बात छैय बिना पढ़ने ह हनका सबके पास ज्ञान के प्राप्त
अते ज्ञान छैय जे किया तऽ उएह चीज देखलखिन ओएह चीज के फॉलो केलखिन
जी सही बात
संस्कारसँ बैढ़ कऽ किछु नहि ने छैय संस्कार रहत तऽ अहाँ बहुत आगाँ जा सकै छी लय आ संस्कार नहि रहत तऽ अहाँ कतौं जा सकै छीय किय अहाँ ककरो नीक बोली नहि करबे ककरो स आ स्वार्थ रहत तऽ अहाँके अन्दरमे तऽ अहाँ कतहु नहि बढ़ सकै छीय अहाँ तऽ अपनेटा स्वार्थ देखबै
नहि कोइ चीज निःस्वार्थ हेबाक चाही जे मतलब सभके लेल
चाही हँ अहाँ केलहुँ तऽ य अहूँ कऽ लिअ कोनो चीज ई नहि जे हमहीं टा करी हमहीं टा अपने टा देखबै तखन तऽ नहि छैय
नहि ओ इंसान कखनो त मतलब इंसान के बाजे नहि सकै छैय आगे
बढ़ि नहि सकैत छैय आइ हमरा आहां देखब तखने हमहूँ अहाँके देखब
जी एकदम से
आ अपने टा देखब तऽ बस भऽ गेलै हरे ओ तऽ अपने बड़ मतलब इ छथिन तऽ पहिले से चीज नहि छलै पहिले से चीज नहि छलै पहिले एकता बड छलै
बहुत छलै हेन सभके मुँह से हमहूँ सुनै छी नानी सभके मुँह से जे पहिलुका लोकमे पहिलुका तऽ घर मे जे दियादनी रहे छलखिन से बुझााय नहि छलै दियादनी छथिन लागै छैन की अपन बहीन छथिन हमर नानी सबके हमर तीन गो नानी हमर अपन नानी आ बड़की नानी आ छोटकी नानी तीनूके तऽ हम अपना आँखिसँ देखलियन जे मतलब देख के कहितियै ने जे तीनू दियादनी छथिन एक रत्ती ने कहितियै लगै छलखिन जे तीनू एकटा सहोदर बहिन नै होइछै
हँ बहिन जेंका पहिलका लोक सब तना करे क रहै छै आबक लोकके दू दिन भैर देखबै तऽ एकठम नहि रहै छै आ दू दिन भेट हेतै तऽ जेना लगै छै केट मेर जेतै
जी अब सेहेन देखै छियै आब मतलब कुछ नीको चीज देखने छियै आ कुछ एहनो चीज देखैय छी